हलो
हँ की हाल चाल छै
बढ़िआं अपन कहियौ
अपनो ठीक तहन ऐबेर किछ छै विचार अथी मे जाइकेऽ चौरचनमे
चौरचन मे जेबै गाँव चौरचन तऽ गावे गला कऽ बाद नऽ चौरचनके मजा एयतै
बिल्कुल
एत की चौरचनमे अपना सब करबै
तहन की ओतयसँ आबे मऽ टिकरी पिरिकिया तऽ पुरान बनि जाइ छैन
हँ बेसी दिन भए जेतै पिरिकिया सब तऽ खाय मऽ नीको नै लागै छैय
हँ तोरा तोरा सबके तरफ केहन केना होइ छैय चौड़चन
हमरा सभ तरफ तऽ जेना अङ्गनामे देखलहुँ माँ सभकऽ जे किछ केने रहै छैय चन्दा मामा कऽ देख कऽ ओकर बाद जे छै गोड़ तोर लागल जाय छै खीर पूरी सब बनै छैय कतेक देखलहुँ दालिओ भात बनै छै लेकिन हमरा सभके जे छैय खीर सभ बनै छै खीर कऽ मड़ड़ भांगल जाइ छै मरड़ भांगैके पूरा मतलब की हो छै ओ तऽ नहिये बुझल हऽ लेकिन ई देखलू जे
लेकिन सुनै छियै जे मड़ड़ से रहै छै बहुत के मड़ड़ मऽ वेह खीर के रहल ऊपर सँ पूरी रहल दाइल पूरी आ बहुत कऽ चावल दालि वाला से रहे छै चावलो दाइल मरर
हँ तऽ हमरा सब तऽ रहै छै अथीवाला खीर पूरी वाला चावल दालि वाला नै रहै छै
ओएहे में देखलौं जे खीर बनल रहल ओकरा झापने रहै छै पांच टा पूरी सऽ दूगो पूरी एहि साइड मतलब दायाँ बायाँ अभी ऊपर सऽ एगो मड़ड़ जे भांगल जाय छै एगो हटयो अंगुरी स एना के के काट देय छै
कहलकऽ आब मरड़ भंगा गेलो आ जेंट्से भंगे छै मरड़ लेडीज ने हमरा सब
ओ अच्छा ई बहुत पुरान परम्परा आबैत गेल हेतेय
हँ हँ पता नहि की कारण सब घरके अपन अपन बात लेकिन हमरा जहााँ तक लगैय यऽ पुरुखे करै छैय अहाँ सबके की होइएा खीरकी दालि भात
नहि हमरो सबके तऽ खीरे बला होइ छैय खीर रहल ऊपरसँ दालि पूड़ी सब मतलब झाँपल रहल हटाइयो आ बीच सऽ एना उगलीसँ काटि दियऔ तऽ ओकरे भेलै मड़ड़ भांगना जे अपन घरक जे मतलब नमहर लोग रहेय छैय
हँ जे घर जे घरमे सभसँ पैघ रहल ओ आ नहि तऽ उएह पुरुष केओ रहल
लेडीज ने बैस कऽ उएहमे फेर खाए कऽ छोड़ि देलक तऽ ओहिमे लोक खयलक बैसि कऽ
हँ ओतहिे फेर बैस कऽ अहाँ खाउ लेकिन अहाँ नमकीन मतलब शायद सब्जी सब ओय पर ने किछ राखि सके छी जे ओय मे रहे छै वह चीज यूज करियो
ओ हाँ लेकिन ई जे छै। ओहोसभ अपना उऊपर बहुतके अपन अपन नियम बनायल छै। कते लोक सब्जी सभ लए कऽ खेललक साइड में अलगसँ कनि भाङगि देलक तकर बाद उठिकऽ अलगसँ खेलक
हँ तऽ ओहिमे तऽ ब्राह्मण सभ नोतल रहै छै। सेहो सभ आयल तऽ घोर के लोक सभ सदस्य सभ ब्राह्मण सभ सभ मिलके खायल जाइ छै। ओ तऽ छैहे ओ अलग प्रक्रिया होइत छै। ओ तऽ प्रसाद के तौर पर अहाँ खाइ छियै बाद में
अच्छा उएह जेभी जे देखैत एलिय हन सभदि पिछिला तऽ दू चारि पाँच सालसँ तऽ कोनो चौड़चन मोहनी बैडमिंटन अछि।
ओहि टाइम पर कोरोना के टाइम पर गाँवमे सभ रहैत एकबेर पकड़ाएल छलै चौरचन दू हजार बीस एकैस में रहल चर्च उ चौड़चन के बाद जे छै। खााय पिये वाला चीज खूब भरल रहल घोर सभ पर पिड़की हास टिकरी अनारसा बहुत बहुत तरहके लोक बनबै छै।
हँ अनरसा सभ पहिले जे बनै छलै से आब तऽ लोक कनि कनि बनेलक पहिले तऽ लोक बना कऽ ओकरा डिब्बा सभ राखि ले आ आ एहि समय में बाढ़ि सभ आबैत रहे ने गाँंव सभ साँझ सभ के लोक लै पन्द्रह पन्द्रह दिन एक एक महीना चलैत छै।
हुम्म तऽ ओहि टाइम पर ई फायदो करैत हेतै बाढ़ि सभ समय मे लोक के कतहु बाजारो जाय-आवय में दिक्कत हेतै तऽ साँझ कऽ जलखै नास्ता जे कहिऔ ओ अप्पन लोक टिकरियए पिरक इह सभ संगे करै या भोरेके
आइ काल्हि तऽ बस एक दू दिन ल लोको बनेलक जतेकमे पूजा में जतेक जरूरत हेतै
ह कारण हँ ओकर दूगो कारण छै। आइ काल्हि के देखियौ पहिलुका लोक वला आइ काल्हिके लोक के स्वाद नहि रहि गेलै हेन मतलब लोक बाहरी चीज पर बेसी दय छै। ने खाय पर ध्यान चाउमिन बर्गर पिज्जा गाँवो घोर सभ के आसपास में आब मिले जाइ छै। बच्चे सभ दुआरे ने पाबनि- तिहार जे किछु बनबै छै। बच्चे सभ दुआरे ने।
हँ आ आइ काल्हिके बच्चा सभ के तऽ ई सभ चीज नीक नै लागै छै। अप्पन घोरक ई सभ बनाल छै। सभ के बाहर के वैह चीज छै।
हँ सभ आइ काल्हिमे पूरा फास्ट फूड खायके चक्कर में छै। बा इ सभ चीज नै नीक लागै छै। ई सभ विधो ल जे ओकरा सभ के देबै तऽ नाकड़ नुकड़ करैत रहत जेना चौड़चन केला बाद अथी होइ छै। ने छठि में घाट पर चढ़बै छै। ओ आकुर टाइप कऽ कथी के ओ रहै छै। मटर सभ के शायद रहै छै। औकड़ी कहलक हँ ओ सभ जेना खाय लए देलक तऽ सभ नहि नहि छी छी यह क्या है मिट्टी लगा है बाहर के बच्चा और सभ सभ तऽ गाँव सऽ बाहर रहऽ लगले ने ओ सब खाय लऽ नै चाहे तऽ समय केँ साथ सब बदलाव होइ छै
हँ बच्चा सब कऽ न अपन जे परम्परा छै जे अपन मिथिला केँ जे मौल हु मूल आ पूजा छियै पाठ छियै। त्यौहार छिय एकरा सऽ जोड़ कऽ राखनाइ बहुत जरूरी छै। जेनाकि अपन ई चौड़चन भेलै चौड़चन में जेना चन्दा मामा सब कऽ पूजा कैल जाइ छै तऽ भाय ओकरा अहाँ जोड़ियौ भगवान जखन ओ हाथ उठायल जाइ छै तऽ हाथ उठाबै मे ओकरो सब शामिल करियौ ओकरो सबके समझइयो-बुझाइयो जे बौआ एना ई कैल जाय छै एना ई कैल जाय छै। फलके लियौ भगवान कऽ गोर लागियौ सिखला सँ ने होइ छै
हँ उहे बात छै आइ काइल म उहै छै सब अपन नीक जीवन बेहतर जी बाहर सब रह लागल तऽ लगभग बहुत कऽ जगह बहुत कऽ घरमे तऽ ई सब परम्परा उठले जाइ छै जेकर गाँव घर में बूढ़ सूढ़ लेडीज केओ घरमे रहैत रहल ओकरा तऽ पाबैन मनबै छै नै तऽ कहलक छोड़ देलक जे हमर हिसा पर ओ कए लेतै। बाहर मे हमरा बुते टाइम नै यऽ हमरा बुते हैत नैय तऽ चौड़चन सब लगभग उठाव भेल जाइ छै गाँव बाहर सब हँ जे बेसी रह लागले हन
हँ अइमे कौबला जे रहल ने तऽ ओईमे रहल तऽ ओ डाली कहल जाइ छै।
हँ डाली चढ़ रहै छै कोनिया सूप चगेरा ककरो किछ रहल ककरो किछ।
तऽ जकर जे रहल अथी जेना डाली केँ जे अथी रहल कबुला रहल तऽ ओ अपन आस पास केँ लोक कऽ जे मतलब ओकर फैमिली कऽ रिलेटिव छै ओकरा कहि देलक गई बहिन अपन हमर ई एना डाली छै एगो तुहु करते छै तऽ हम तऽ आब बाहर रहै छिय तुम अपन हमर ई डाली एना होइ छै वहे उठा ली अधिकतर तऽ आब एनाही होइ छै
हँ इएह तऽ भेए गेलै सब आब आइ काइल कऽ लोक सभ मेहनत स सेहो भागै छैय विध विधानसँ जेना पहिले चूल्हे सभ पर बनेलक न गैस सभ कहलक सेखीस नै छैय तऽ चूल्हा करिया नै कैलक ओइपर आरामसँ बनेलक। तऽ ओहो सब ओहो सब से आइ काइल केँ कनिया सब भागैत रहे नया बियाह दान भैऽ कऽआबे छैय। ओकरा सब के जेना ए जेनर सन बला जे दू हजार कऽ बाद वाला सब छैय झमझक सब आब बुझियौ नया जेनरेशनके ओकारा सभ केँ इसभ चीजसँ भागैत रहै छैय। तसलक झू्ठेके ई की कए रहल छैय बाजारे सँ आइन लेलक जेना पाबैन तिहारमे अपना मनिआँसँ नै बनाए कऽ मार्केटेसँ आइन लै छैय ने। रसगुल्ल लड्डु इसभ प्रसादिओसभ छैय हो ओमे। आ पहिले केँ टाइमपर लोक देखैत छलै जे सभचीज अपने घर मे बनाबै नीकसँ तेनय भगवान के चढ़तै तऽ सभचीज विधि विधान बढ़िआँसँ फॉलो होइके चाही
मइटके चूल्हा सब देखियए पहिलहिएसँ लोक रौद वालला टाइम मे मईट लोक आनि कऽ पोखरि से मईट नबका पैंक वला पांकी वला मईट सब आन के राखै आ रौद के टाइम होय त ओ चौरचन के लेल अलग से बइन जाय हर चीज उएह टाइम म दू दू महिना तीन तीन महिना पहिले स ओकर बान बनल राखल छैय सूप सब जे छैय कोनियासभ लोक पहिलएसँ ओरियन करय खरीद क राखै ओईक बाद जे छैय से फेर कुम्हार सब लगन से जे जते होय छैय बर्त न स जाहिमे दही पौरल जायत
हँ छाछी छाछी मटकोरी सब
हँ पहिले क टाइम मे तऽ हमरा सब तरफ जे बाइढ़ आबे तऽ छाँछी मटकूरी सब देखियए नाव सब पर आबे
बेचय लए गहूम सभके बदला मे दै छलै
हँ ओ बदला ले आ छाँछी मटकूरी इ सब अपन राख लेय लोक पहिले तऽ लोकसभ बढ़िआँ अपन घरक दूधसभ उपयोग करै आ उएहसँ दहीसभ पौरि कऽ अपन ईसभ पूजा करय आइ काल्हि तऽ आब दूधसभ गाँवमे मिलबो नय केयल। आब सब चीज ओ अथि बाहर से खरीद वला पैकेट वाला सब चीज उपयोग केलक आब ओ स्वादो नय रहि गेलै हन पहिले बाला बात
हँ तैँ ने पहिले जे अपनासभ तरफ लोक एकहक आदमी पाँच पाँच दस दस किलो खाए जाइत रहै तऽ ओहन रहिै तो छले आब ओहन मिलबे नय करैय छैय जे ओतेक लोक खेतै तैयो खाायमे तऽ खयबे करै छैय लेकिन
लेकिन वएह छैय बात जे आब ओ स्वाद बदैल रहल छै किय तऽ एते ओहिमे आब मिलावट हर चीज मे आइब रहल छैन ओ जे छैय से मूल जे स्वाद रहै ओकरा पूरा बदेइल दलकेन स्वास्थ्यके लेल जे खराबी छैय ओ तऽ छेबे करै लेकिन ओ स्वादो और सब चीज के लेल ओ दिक्कत करै छैय आइ काइल तैं ऐते तैं एते तरह के लोकक स्वास्थ्यक खराबी एलै हन की हरदम के तबियत ख़राब रहल जड़ बुखार लागले रहे छैय वएह सब कारण आइ काल नया नया पर सबके लीवर किडनी सब म असर जे होइ छैय इएह सब खान पान लोकके सही नइ छी सभमे मिलावट
सब मिलावट फास्ट जमाना भे गेले हन कियो कोनो चीज में मेहनत नय कराल चाहै छै सब सीधे चाहलक तुरन्त मे की मिल जाय खराबो रहै छै तऽ आदमी एक तरह से जहरे वाला जीवन जीवन के पूरा जहरीला बना लेलकै हन
हँ पैकेट वाला सामग्री लोक खेलक आनि आनि कऽ बाजार से तऽ ओ कते दिन पहिले बनल रहल नहि बनल रहल ओसभ कारणसँ नऽ दिक्कत हुवए लागलै हन लोकके ल लोक जे छै से समझ नहि रहल छै ओ बादमे जहन उम्र बढ़ल जाइ छैय ओहिके बाद लोकके पता चलै छै जे भाय ई हमरा समस्या कऽ वएह अथी रहै
हँ बहुत छै ईसभ सभ चीजके बचबा पड़तै पाबनि तिहारके बढ़िआँसँ
हँ हँ ई बात तऽ छै
बाकी ठीके छैय